और बताउ और सब ठीक न
सब ठीक ठाक अहाँ कहियौ
हँ अपनो ठीक छै भऽ गेलै खनाइ पीनाई
खेनाइ पिनाइ भ गेलै बच्चा सब आइब जाइ छै दू बजे स्कूलसँ
अच्छह
ओकर बाद खेनाइ
अच्छह
फेर चाइर बजेसँ फेर आब नवका शुरू भऽ जाइ छै चाहके बच्चा पियअत बच्चा बच्चा फेर ट्यूशन जाइत से सब
चलू बढ़िआँ छै मेन तऽ खेनाइ पिनाइ के तऽ छै जे खाना पीना मतलब हर चीज जे छै से सब सम पहि हे बखच्य ह
सबमे अपना सबके भोर से राइत सुतै काल तक तऽ खेनाइए के करैत रहि जाउ
खेनाइएपर छै सुबह भोर उठू तऽ खेनाइएके तैयारीमे लाइग जाउ जलखो भऽ गेल तऽ फेर दुपहरके खेनाइके तैयारी करू फेर साँझके तैयारी करू इएह सबमें जे छै लोक पूरा सुबह भोरसँ लऽ कऽ साँझ तक पुरा टाइम इएह मे चैल जाइ छै पूरा समय
ओ पूरा समय ओहिमे जात आर इहो छै ने भोरमे जे खायब से दुपहरिआमे नहि खायब चारू टाइममे चाइर तरहक चीज चाही ई नहि छै कि जे एक तरहक चीज बना लियअ आ भैर दिन चैल रहल अछि सेबला आब खतम भ गेलै पहि पहिने होइ छलै जे खेनाइ बैन गेल और उएह बेरहट रहि जाइ छलै साँझके जलखाय कऽ बेरहट कहै छलै तऽ बेरहट रहि गेल आब तऽ सेनी होइ छै